हलो, जी वाहेगुरू, वाहेगुरू। हलो, हा
आवाज़ु अचेव थी?
हा, हा अचे ती वाहेगुरू
वाहेगुरू मां न मञ दो आहियां
छा मनंदा आहियो तव्हां? अच्छा, इअं छा केंदा आहियो तव्हां?
मुंहिंजो वॾो कारोबार हलंदो आ। मुंहिंजो ॾाढो वॾो कारोबार आ, तव्हां छा ता कयो हाणे?
मां, मां त ॿुधा हाणे ईअं हा तव्हांजो के कहिड़ो हलंदो? हलो, भैया हेलो, भैया तव्हांजी आवाज़ु नथी अचे। हलो आवाज़ नही आ रही---हैलो, यही रहो नेटवर्क चेक कर लो हलो, हलो, हलो हेलो हैलो हलो हैलो हलो हलो हलो